हेलो की कर छियै।
ठीक छैय अपन कहू बढ़िआँ।
कहाँ छियै अभी।
हू घरेपर छी आहाँ काहाँ छीयै अभी।
अभी तऽ घरे पर छियै तब कए बजे जेबे वीडियो बनावे।
अपने कतेक बजे निकलबै देखियौ नऽ समयके अनुभवसँ नऽ।
हँ
साढ़े दस बजे करीब आयल आयल जेतै सबगोरा के।
ठीक छैय तऽ अहाँ सब जे ई जे करबै कथी कहै छियै
कि कहु नऽ
हेलो कहै छियै अहाँ कतय छियै अभीसँ। घरपर भेली दस बजे सबगोट आबि जायब।
हँ दस साढ़े दस बजे सभ गोटाके आओल जेतै।
ठीक छैय तऽ सुनु नऽ- रौशनके इ बोलबै कि उऽ तऽ साढ़े दस बजे छुट्टिए देतै।
कोन चीजके
ओ दस बजे साढ़े कए बजे कै बजे छुट्टी दै छै ओ रौशन।
ओ तऽ हुनकरे मालूम छैय जे कतेक बजे छुट्टी मिलैत छै नहि मिलै छैय।
बात तऽ अहाँ सही बोल आइ पूछि लेल जेतै। आब एहि एहि लऽ कऽ कि टाइम नऽ ओकरासँ पूछल जेतै कि एना करबै तऽ नहि हेतै आब टाइम कनि ज्यदे दिए पड़तै नऽ।
ठीक छैय
हँ हँ
ठीक छैय ठीक छैय तऽ राखू।
नहि नहि अभी काम छैय एगो अपने से।
की काम छैय।
की आइ कथी रहतै वीडियो कोन तरीकाके बनाल जेतै।
स्क्रिप्ट अऽ आहाँ तक कल् बतयल रहलहु हन। जे एगो हमरा पास छैय स्क्रिप्ट।
हू अपने तऽ अभी नहि ध्यान दऽ रहलियै ध्यान याद रहै छैय पर लेकिन भुलि जाइत रहै छैय तऽ।
आवक हम तऽ अहाँके बोल रहल छी नऽ हमर बात चले दै छिये
हू
अहाँ सब तऽ कुछो कहबे ने करै छी ओकरा। हुनकर जे अपन मोन होतै से करै छै तऽ हम की कऽ सकै छी
अपने गोठा की करबै अपना सबके नै न बात चलै छै जे
एना जे करतै तऽ हेतै।
उंम्हू
हुँ तऽ उहे बात बोल रहे तऽ फिंगर लै छियै अभी।
फिंगर तऽ लागि जायत लेकिन दाना तऽ ल दाना लगा तऽ रुकय पड़त दू चारि दिन समय द दै पड़त उठाव चावल गड़बड़ है तै लऽ कऽ उठाव नय करबा रहलै य
अच्छा काल्हि काल्हि दै देबै ने
हँ जा रहलियै
तऽ आइ क्योटी जेयबै कि यह यहाँ अबै ने
हँ हँ एबै नय तऽ
अच्छा
देखै छियै जाकऽ केना की हइ अगर दऽ देलकै दाना तऽ ठीके रहतै
तऽ सबेरे जायब तभीये हैत हेलो
समय अपने उ सब समय खोलै छै लम शम नौ बजके करीब दोकान खोलै छै ओसब
आहाँ तऽ सही बोललियैन
केवटी खुलि जाइ छै मतलब दाना के अथी जे छै कथी बोल रहल हन ध्यान नै पड़ैया
कोन चीज कहै छियै
उ जे दादी केवटी के ब्लॉक जे अथी छै कथी कहै छै
केउटी ब्लॉक जे अहाँ जे दाना लेबक के जाइ छियै
हँ
उ कै बजे खुलै छै
हुनकर समय छै जे नओ बजके करीब लेबर सभ आओर मतलब मुंशी भी पहुँच जाइ छै। नौ बजे के करीब खुलि दै छै ओ
ओ बात तऽ स नओ बजेके करीब खोलि दै छै
हुँ
ओ हम आ हम कहलियै जे सबेरे आ जहाँम न देखियौ आइयो रौद बहुते छै
हेलो
हुँ रौद छै तऽ रौद छै तऽ की करबै रौद
हँ
काम तऽ अपने सब केँ जे काम छै तऽ ओ तऽ करही पड़त
ह ओ बात तऽ स सही छै जे काज छै से तऽ करही पड़तै
कहै छै अभी दूगो या तीन गो वीडियो शूट कऽ लेल
तऽ एगो तऽ स्क्रिप्ट एगो स्क्रिप्ट रखल छै
उहे बात छै न
सोनू आज फेर नै रहथिन सोनुआ सोनू आज फेर कहै छै एग्जाम है हमर
हँ फेरो अपन एग्जाम
ओलेज आइ ओहो दिन एग्जामे छलै अभियो एग्जामे चलै छै हमर
मतलब रोड रोज ई एग्जामे दै छै न
हु तीन बोले तीन गो एग्जाम छले हमर आ तीन सेमेस्टर है
कहियो नै सुधरतौ कहियो नै अभियो सुतले लगैत छै सुतले छै
सुतले रहबे करतै इ
आइ
सुतले होबे करते अपने
काल अहाँकेँ हम गेल छलियैनि तऽ नओ बजे उठेलियैनि ओकरा
नै ते ऐते नवयुवक हो कऽ ओ हाल रखत है अपन इन्सान अपना देख केँ
नै धियापुता खेलैत छै अपना गोटाके तऽ अ अभी ई ई बला वीडियो केँ कते भ्यूज गेल छै
अच्छा फेसबुक पर तऽ देखियौ ने चार सौ पार छै चार सौ के और एगो वाला तऽ कऽ परसूवला वीडियो मिलियन तऽ चैल गेलैय फेसबुक पर
हँ आ उऽ तऽ चैल गेली
हमरा तऽ मोन लगै छैल जे स्टोरी लगा द लेकिन नै लगेलिय
नै छोड़ि दियौ कै ला लगेबै झूठे लेल
आ सभ गोटा केँ मालूमे छै जे अपन सभ केँ वीडियो मिलियनमे जाइत रहैत छै देखा केँ कोन फाइदा सबगोटा कऽ मालूमे रहे है जे अपन सबके बीडियो मिलियन मे जाइत रहे है
बात सही छै
ह तऽ स्टोरी देखाबे कऽ कोन फायदा
हू
हेलो
हँ कहू न
कहलियै कि जे आइ तऽ साढ़े दस बजे अथिनि तऽ ओ जे रोशना बोल हमरा लागि रहल हए जे एगारह बजे करीब चलतै से
हुनका कोय काम छै। से
नहि कोइ काम नहि छै। ओकर कोन काम होतै ई काम छै। कोइ काम छै। ओ अगर रहबो करैत छै। तऽ कल्हे बोलि दै छै। ने
हु।
जेना हम छियै सोनू थोड़े ने छै। ओ सोनू छुपे निकलि जाइ छै। ने देखै छियै सोनू नहि देखै छियै बतेबो नै करै छै। निकलि जाइ छै। य देखै छियै दूगोके दू गोके देखै छियै हँ उह आदत हइ
ओ दिन बतेलकै जे हमरा तीन गो एग्जाम छै। या नै छै। आ अभी पूछे छियै तऽ हँं आइयो एग्जाम हे कैल्हो एग्जाम हे
हँ हँ बात तऽ सही बोललियै हन
आब ओकरा एकेटा एग्जामे छै। आँय ओकरा एकेटा एग्जामे छै। आ राइते सात सए रुपआ रखने छलै हे
हँ देख कियौ ने अभी उठलै यन अभी उठलै यन एकरे कहै छै। किछु हँ तोरा स पहिले हँ कए बजे उठलियै यौ
हँ
हँ बोली बोलू
उधर बात नहि करू काम गड़बड़ा जायत
बात तऽ सही बोललियै
हुनका छोड़ दियौ हुनका देखियौ अभी उठले ह आठ बजे छै। आठ बजे ओ उ उठलैहँ आ देखियौ तुरन्त झटपट नेहेतै आ चुप चाप शांति से निकलि जेतै दरभंगा हुनका आब एकेटाआइ एकेटा एग्जामे होतै हुनका आ एकेटा एग्जाम में ओकरा सात सए रुपआ खर्चा होतै राइते सात सए रुपआ रखने छथिन ने ओ आँय बोलै मतलब बोलै छेल ने जे सात सौ रु हम काॅलेज कथी से जेबै
ह बात तऽ सही, कतऽ पता हेए अभी जेतै एके सेमेस्टर ओकर परीक्षा हेतै हेतै ने आब की करतै नै करते आ कए बजे एतै हमको हमरा लगै छै। जे पाँच तीन बजे एतै लगैया
बहु लेटे ऐ ओहिके लेटे ऐत उ ड जल्द नै आबैवला छै
हँ
अपनेके ई नै सोचै है जे घर जाकऽ काम समय हो जाएत जे भी काम होत कऽ लेबै
हँ ओही न ओकरा जे छै न कोइ काम पर ध्यान नै छै
आ अपना अपन अपन अप्पो अपन एग्जाम नै दै छै ओ पन नै एग्जाम दै छै उ दोस्त महिमीमे बिजी है अपने ओइ दिन बोललै जे हम अपना अपन नै देलियै एग्जाम हाजिरी बनबा लेलियै बस आओर हूँ फोन केने छलै तऽ ओकर एग्जाम दऽ देलियै हम कहले अहिं जेहन धिया पुता न बिलैट जाइ है बोलै छीयै हमर बाबू खराब हेए कह लेकिन अहाँ अपने खराब छी कोन जरूरी है उनक उ न उ ननी नमी नमीनसँ हिनका कोन लेना देना छै कोई लेना - देना छैय उं कहियो फोन कऽ कऽ आ आइसं इ पार्टी साटी होइत रह कहियो फोन कऽ क पाँच सो रुपआ मनवा मंगवा लितौं हुनका से आब भेज देतै ओ अपने, कोन हमरा कोन जरूरी छै किनको किनको साथे ओते दोस्ती निभाबैके ओ बाहर मे रहिके पढ़ै है कि कमाय है आहाँ आइ अपन काम उ अहाँसँ करबा रहल हए तऽ कोन फायदा वहान अहाँके काम कऽ देएत उ बाहरेमे कोनो काम अहाँके वहाँके निकालू आ ओकरा कनि भेजियौ तऽ काम जी काम ज्यादा कऽ के केना कऽ दै छथिन्ह
हँ तऽ ठीक बोललियै हन कैल पता छै अहाँके यहाँ अबै जे छलियै हन ओइ मोड़बा पर ओ जे आदमी छलेए हन एक आदमी के बै ठा लेलै रहलैह उ की कह मतलब उतरै ला चहलकै न कहलै हम गाड़ी आगाँ बढ़ा देलौं हन हँ एक कथी मारबै छलै माथप बतैयौ ई कोई बात भेलै झूठो
जनबै छै ओ अपने आपके
ओहिन लगाय छै कि हमरासँ बड़ा अथि कोई हाइए नै छैय ह
आ ओ जे बोलै छै बोलै छै जे हम
ह
हम दोसराके गाड़ीसँ जैदा तेल नै भरा देबाय अपने ई बोलै छथिन आओ उ आ अहाँके लगै छै जे ओ ओकरा गौड़ीमे तेलो भरा दै ओतै
हमरा तऽ नै लगै छै
हमरो नै लागै छै जे हमसब कहै छियै तब भरबबै छै नै तऽ नै कहबै त नै भरै